ठीक छै अहाँ बताउ
हमरो ठीक छै तऽ अहाँके की होइ छै
की ब छै अबै तऽ कुछ न होइ छै अहाँके की होइ छै
तऽ अहाँके आओर समाचार ठीक छै
हँ ठीक छै अहाँ बता तब अहाँके घर मे सब ठीक छै हँ हो गेल छै आओर पढ़ाइ कैसन चलै छै
पढ़ाइ ठीके चलै छै
हँ
तब अहाँके की खाना पीना भेल छै
आय तऽ हम दालि चावल खयले छ अहाँ की खयले छै
हमहु दाल चावल खा ल छी तब अहाँके आओर की की पसन्द हइ खानामे हमरा तऽ खाना मे दाल चावल पूड़री इ सब पसन्द छै हमरो इह सब पसन्द छै खुदे खाना बना लबै छी
ह्म हम खुदे खाना बना लेबै छी अहाँ खुदे खाना बना लेबै छी हँ आओर
आओर सब ठीके छै हँ पढ़ाई लिखाई जे होइ छै यहके कॉलज के छुटी हो गेल छै त अहाँके कितना दिनके छुट्टी भेलै
हमरा तऽ लगभग बीस पच्चीस दिनके छुट्टी होइ छै अहाँके कतना दिनके छुट्टी होइ छै
हमरो बीस दिनके छुट्टी भेल छै तऽ अहाँ कि कहाँ घूमय जायके प्लान छै
की बोलै छै अभी तऽ हम प्लान नै बनले छी
हम बस खुशी छी पटना चिड़िया घर घूमे जायके हह चलबै साथ मे
हँ अहाँके प्लान ठीक छै हम जरूर चलै छै तऽ कहियए चलैके छै
हम तऽ सोचै छियै दू तीन दिन बाद चलयके
हँ ठीक बा छैय जब प्लान बन नहा लै छैय तऽ हमरा बता देबै छैय, हम रेडी हो जाइ छैय।
त देबल जेतै
हँ
हूं हमर तऽ बहुत तरहके बगीचा छैय। एकेगो बगीचेमें बहुत
हँ हमरा तऽ बगीचामे आम फड़ल छैय, अहाँके फड़ल छैय कि नहि फड़ल छैय?
ह तब तऽ ठीके छैय।
हमरा तऽ अभी कुछो नहि होकै छैय आओर अहाँके घरमे सभ नीक छैय।
हँ
हम तऽ खानामे बहुत तरहके खाना बना लेबै छैय, बहुत तरहके डिशेज बना लेबै छैय जैसे कि छु छोला, कुल्चा ईसभ बना लेबै छैय, भटूरा इसभ। अहाँके भटूरा कैसन लागै छैय?
हँ लेकिन भटूरस सेहत लए अच्छा नहि होई छै काहेकि ओ मैदासँ बनल रहै छै
ओ बात अपनेके तऽ ठीक छै और अहाँके मटर पनीर के सब्जी ठीक लगैत छै
हँ हमरा तऽ मटर पनीरके सब्जी ठीक लगैत छै आओर अहाँके करैला कैसे लगैत छै
हमरो ठीक लगै छै अहाँके मटर सब्जी बनाबे अबै छै
हँ हम तऽ मटर पनीरके सब्जी खुदे बनाबै छियै आओर अहाँ खाना खुदे बनाबै छियै कि मम्मी बनाबैत छियय
खाना तऽ हम खुदे बनाबे छी अहाँ गाँव मे रहल जाइ छी शहरमे
हम तऽ गाँवमे रहै छी आओर अहाँ रहै शहरमे रहै छी कि गाँवमे रहै छी
हम तऽ गामे मे रहै छी गाँव प्राकृतिक पेड़ पौधा वातावरण हमरा ठीक लगै छै अहाँके गाँव ठीक लगै छै कि शहर ठीक लगै छै
हमरा तऽ गामे ठीक लगै छै
हँ गाँंव के विकास हो गेल छै पहिले त बहुत अच्छा गाँव हो गेल
हँ पहिलेसँ तऽ गाँवके बहुत अच्छा विकास होइ छै हँ शहरमे से तऽ जादा गाँंव मे पेड़ पौधा होइ छै हमरा तऽ लीचीके पेड़ आमके पेड़ जामुनके पेड़ अनारस के पेड़ केलाके पेड़ इहेसभ छै
हमरो आम के पेड़ अनारस के पेड़ ईसभ छै
ओ तऽ आम फड़ल छै कि ना
हँ आम तऽ फड़ैत छी
ह त तऽ ठीक छै
अहाँके आम फड़ै छै
हँ अभी तऽ पकै नहि छै
ह
की बोलै छै
आह
हमरा तऽ बताइ देलीै जैसे कि आम लीची सबके पेड़ छै अमकी बार तऽ जामुन ना फड़ल छै ओ मतलब अहाँके जामुनके पेड़ छै हमरा छै लेकिन अम की बार फड़ल नहि छै आओर अहाँ आज की खयले छी
हम तऽ खेलै छी चावल दालि रोटी भुजिया सब्जी इएहेसभ अहाँ की खेलै छी आज
हम तऽ रोटी सब्जी
ओ अहाँके कए टाइम खायल जाइ छै के दिनमे
हम तऽ तीन टाइम खाना खाय छी अहाँ कितना टाइम खाना खाय
हम तऽ एके टाइम खाइ छी
आ
तऽ नहि चलै छै लेकिन दिक्कत के कारण खइ छी पढ़ाइ लिखाइ करैके छै तऽ खाना न खा पाबै छी टाइमसँ
अरे तऽ पढ़ाइ लिखाइ अलग चीज हए खाना नहि खाइ छै तऽ पढ़ाइ लिखाइ कैसे चलै मोने नहि लागै पढ़ाइमे
ह अहाँके बात ठीक छै पर हँ अहाँके बात ठीक छै
ह
तब अहाँके कथिी कथिी बना लेबै छी
हम तऽ बहुतो किछो बना लेबै छी अहाँके मोन होय तऽ हम केहू दिन बना कऽ जरूर खिलाइत छी
हँ हम जरूर आयब अहाँके यहाँ ख
हँ
तब अपने आओर की की बना लेबै छी की अपने गुलाब जामुन अहाँके बनाबय अबै छी
हँ हमरा तऽ गुलाब जामुन बनाबयमे अबै छै अहाँके गुलाब जामुन खायमे कैसन लगैत छै
ओ तऽ बहुत बढ़िआँ लगै छै गुलाब जामुन
हमरो गुलाब जामुन बहुत नीक लगैत छै
अ हमरा के सिखा देबल जते क गुलाब जामुन कैसे बनै छै
हँ हम जरूर सिखा देब अगर अहाँ हमरा गाँवमे आबै छै घूमय तऽ वहाँसँ अथि ले अनारस लेबे अबै छै
हूँ हूँ
आओर
हम तऽ सोचै छीय कि दू चारि दिन के लेल जाइके घूमै चिड़िया घर
हँ हम जरूर चलै छै हू
क्याल कथी कथी खायके मोन करै छी
हमरा तऽ ई गर्मीके दिनमे ज्यादा किछो मन नहि करय खाायके छै
अ अ इ गर्मी बहुत छै
हँ हमरा नहि तऽ बहुते गर्मी पड़ै छै अह पड़ै छै हँ
इ साल के गौर में बहुत ज्यदा छै
हँ धीरे धीरे आब तऽ गर्मी आओरो बढ़य जाइ सभ आदमी सभ व्यक्तिसभ तऽ पेड़वा काटै छै तऽ धीरे धीरे
अहाँके ट्रेवल करे के मन करै छै
हँ हमरा तऽ ट्रेवल करयके मोन करै छै अभी तऽ हमरा मन बा कि हम केनाहु बाहर घूमि कऽ अबै छै
हँ हमरो मोन करै छै केनाहु बाहर घूमय जायके बोलम हम दुनू साथे चलल जाइ छी
हँ तऽ अमकी बार कहाँके प्लान बनबै छै घूमयके
लक तऽ सोचै छियै हम कि
लेकिन हम तो चिड़िया घर जब बच्चा रहल तऽ स्कुल के तरफ गिर रहली छै।
ह हँ तऽ आओर जगह एक बार आओर घूम लेबल जाय छै
हँ जरूर घुमि लै छै।
अहाँके आऔर कहाँ कहाँ घूमेय जायके मन करै छै
हम ओतय सोचैत न कि हम कि ई बार गोवा घूम अबैत छै अहाँके गोवाकके प्लान कैसन लगैत छै त हमरा जड़े गुआा चलम का
हँ अहाँके ले चलल जाइ तऽ हम जरूर
हँ आओर तऽ अहाँके घरमे सभ नीक छै
सती आओर अहाँके खानामे अथि कैसन लगै छै। कोन खाना अच्छा लगै छै।
हमर तऽ शाकाहारी खानामे एकदम बिजोड़ सूध सक ते घरके खाना खाइ छी कि बाहरके खाना
हम तऽ जदाा घरेके खाना खाइ छै। बाहर तऽ हम कभी कभी चौकपर जाइ छी तऽ बाहरके खाना कभी कभी खाइ छै।
हमहुँ तऽ घर के ही खाना खाइ छी
हँ
खुदे बना के ने खाइ छी
हँ अहाँ बाजार जाइ छीै कि नहि सब्जी खरिदे
तऽ जाइ छीिय
ह
हँ अहाँ से फिर बादमे बात होतै ठीक छै तऽ